ठीक छै भाायजी अहाँ कहू अहाँके की हाल छै
ठीक छै अहाँके की होइ छै
आवाज नहि अ भैया भाइ जी तानी मुंह मे माइक लगा के बात करू न
आे की होइ छै
किछो नहि होइ छै अहाँके की होइत छै
हमरो किछो नहि होइ छै अहाँके
आज तऽ बारिश भेलै बड बारिश भेलै त घरे मे बैठल छी बारिश में जतियये ने तऽ बिजली गिर जेत
बात तऽ अपनेके सही छै
हँ भाायजी ई तऽ ठीक कहलियै हम हमेशा सहिए बात करै छी आओर भाईजीह भोजन भए गेलै क भेलै
दही चूड़ा मिठाइ
फेर आवाज न अबैयाँ मुँह में माइक लग के बात करू ने
हम कहै छियै भोजनमे दही चिड़ा मिठाई ईसभ भेलै छै
अच्छा कथी के मिठाइ भैलय या
मिठाइ त लाल मोहन रस सुगुल इहे सब भेले छ
बन्द छैइ लालमोहन तऽ बड नीक लगै छै अहाँके लालमोहन बनाबे अबै यए
हँ हमरा तऽ लाल मोहन ब नामे आबै छै
केना बनें या अहाँ हमरा बता सक कल्ष
लालमोहन तऽ बनै छै पहिले तऽ
जामुन के ने कहल जाइ छै छैी से तऽ बड्ड नीक बात कहल छीियै अहाँ भायजी हँ हमरा बगीचा छै आम
अहाँके कय गो बगीचा छै आमके
हमरा ते आम के दस गो बगीचा छै
ओ हमरो छै बगीचे के क दू गो आमके
बगीचा छै यहाँ
हमर तऽ सुखुर आमके बगीचा छै
इ ह छै हमर बगीचा चहिए देखियौ अल लीची के बगीचा छै यहाँके
अहाँके कथी कथी के बगीचा छै
हमरा लीची के बगीचा छै छै आम के बगीचा छै कटहर के बगीचा छै अमदूर के बगीचा छै जामुन के बगीचा छै बेर के बगीचा छै खजूर के बगीचा छै बगीचा छै अहाँ के की की चीज के बगीचा
हमरा तऽ इतना बगीचा न छै तयका मयका छै अहाँके जामुनके पेड़ छै
पेड़ बगीचा छै बहुत सारा जामुन के पेड़ छै ओमें
अहाँके जामुन
बेचइ छै
अहाँके जामुन
बहुत फड़ै छै अहाँके केतना चाहियै भायजी अहाँके जामुन खाायके नीक तरीका पता छै
ना
जामुन खायके नीक तरीकासँ छै कि यहाँ ने जामुन के बाल्टी मे धोकऽ आ पानी भर दियौ त ओहिमे ने ठंडा जायत तब खाय मे जे आनन्द आयत ने एकर बाते निराला
हँ तऽ ठीक बा अपने के भेजल जै ने तऽ हम उसेने रख के गैस आंहा के ह छूट
हँ हमरा गरमी छुटी छुट्टी तऽ भए गेल छै अहाँके गरमी छुट्टी भए गेल छै
हँ ह तऽ गर्मी छुट्टी हो गेल छै अहाँके कितना दिन के गर्मी छुट्टी होल छै
हमरा तऽ बीस दिन के गरमी छुट्टी भेल छै अंहा के कितना दिन के भेल छै
ह रोज भ भेल छै
अच्छा अच्छा तऽ गर्मी छुट्टीमे की विचार छै अहाँ की करै छियै
गर्मी छुटी मे तऽ सोच छियै से कहीं घूमे जायके
हँ चलल जेतै कहाँ ले जाय के विचार छै
हँ तऽ हम तऽ जरूर ले चलबै अपने के तऽ अहाँके कहाँ जायके मोन छै
हम तऽ सोचैत रहली है कि जे ठंडा मौसम छै तऽ कोनो गरम जगह पे जायके घूमेके जेनाकि राजस्थान राजस्थान चलबै
हँ जरूर चल बै
घुमने छियै अहाँ
राज स्थानमे तऽ हम अजमेर जयपुर हँ जैसेलमेर तऽ हम दू बार गेल छी अहाँके गेल छी
खतम रहै छियै जैसलमेरमे बड बड प्रोग्राम होइ छै जेनाकि नाच ओमे ने लियो रात कऽ अहाँ देखने छियै
हँ देखले छियै
कै बीच मे जे लड़की सब नाचती है न नहि तऽ ओ
अहाँ के अहाँ के मैथिली भोजन अच्छा लागैछै
हम मैथिलीए छी तऽ हमर मैथिली भोजन न अच्छा लगतै है केना बात क दै छी भाइजी य न भइज और अहाँ की की भोजन ह
ह लाल म गुला गुलाब जामुन इ सब खूब अच्छा लगै छै अहाँके अच्छा लागै छै ने
ई सब मैथिली ननू छै मैथिल मे हो गेल अहाँके दही चूड़ा खीर पुरी ए सब भ गेल आब बड आलस अबै छै भायजी अहाँके आलस अबै छै कि नहि अबै छै
हँ आबै छै
आओर बाजू भाई जी अहाँके की समाचार छै घर परिवारमे सब ठीक छै अहाँके घरमे सभ ठीक छै
हँ घर तऽ ठीक छै हँ ठीक छथिन
अहाँके दीदीजी ठीक छथिन अहाँके भैया ठीक छथिन हँ हमरो यहाँ सब बड नीक से रहैत छै ठीक छैक स्वस्थ छैक तऽ अहाँके भोजनमे की की भेल छैक
हमरा भोजनमे तऽ सभचीज हो गेल छै भोजन खै च छै चावल दालि भुजिया पापड़ तिलौरी इएहसभ
अच्छा यहसभ खयने छियैक आ गाछी दिस गेने छिये की नहि गेने छियैक
तऽ घूमै जाइ छी अहाँके जाइ छी
गेल रहल गेल छलियै काल्हे आज जेनाकि बारिश होइत छैक तऽ अहाँ जाय केँ मौका नहि मिल पले हँ भायजी अहाँ गया केँ बारे मे सुनले छियैक गया बोध गया केंँ बारे मे हँ बोध गया केँ इतिहास अहाँके मालूम छैक बोध गया मे हें जे भगवान बुद्ध बुद्ध रहलथिे ने हुनकर स्थान छलै बुद्ध स्थान जहाँ जेकर बुद्ध भगवान वहाँ आश्रममे आसन लगााकऽ आँ की कहल जाइत छैक ओकरा यज्ञ करल करैत छलिय आ ओही से वज एगो तीर्थ स्थल छैक जहाँ जापान से नेपाल से य तरह तरहकेँ जगह से बौद्ध धर्मकेँ लोकसभ आकेँ तीर्थ मानाबय छैक अहाँ ऐसन कोनो आर जगह केँ बारेमे जानै छियै अहाँ
जैस की बौद्ध अस्पुत हो गेलै पछ पूर्वी पूर्वी चंपारण मे स्थित छै
केसरिया मे ने भाइजी केसरिया बुध स्तूप आ हम तऽ एगो ओर जगह घुमने छी नहि ओ छै सारनाथ मे वारणसी मे ओहो बहुत बड़ा छैक आ ओकरा अलावा राजगीर मे भी छैक
भाइ जनै छी बौद्ध धर्म केँ जे अथी रहलथिन अस अस्थापक ऊ सारनाथ में ही अपन पहिला बौद्ध धर्मके प्रचार कलथिन
हँ
आ ओहएँसँ धर्म चक्र परिवर्तन भेल छै बौद्ध धर्मके
अच्छा ई तऽ बड़ नीक बात कहलियै भाायजी वाह वाह
आउनकर जन्म भइजी नेपालके लुबनी मे भेल छै
लुबनी अच्छा भाइ जीत बड़
आ हुनकर ज्ञानके प्राप्ति बौद्धगयामे निरञ्जना नदीके निकटमे भेल रहै बौद्ध वृक्ष
अच्छा ई तऽ अहाँ हमरा बड़ नीक नीक ात बता दिलकेियए आ एहि से एगो हई वहाँ वैशालीयो मे छै
बौद्ध धर्म के जे अथी शासक चलैत रहै ओ समय ओकर राजधानी वैशाली रहै
हँ
जी भाइजी जी भाइजी राजगीरमे भी छै राजगीरमे पाँच गो पहाड़ी से गिरल घेरल राज ीर मे ऊपर में जेथ हेलिकॉप्टर बा जसन में रह रहल है डोल छ से जल जलै उह बौद्ध मन्दिर के देखल हँ जी हाँ जी
हँ
जी भाइ
हँ हँ भाायजी तऽ बड्ड अच्छा बात कहलियै ह आओर भाायजी अहाँके कहीँ घूमय जायके विचार छै आज कि आज घरेमे पड़ल रहय भा
भायी त घूमे के तऽ जाय के विचार छै अपने केल पै तसथ
आज आज तऽ हमरा उतना फुुरसत नहि छैक ह जेनाकि हमरा तनिका कपड़ा उपड़ा किने जाय कि छैक तब हम अहाँ से ने विदा लेब ठीक ने भायजी अहाँ आराम उराम करियौ खान पान कर घर परिवार सा व्त ठीक भाइजी नमस्कार भाइजी प्रणाम